हेलो
नमस्कार
नमस्कार, नमस्कार! सब ठीक छै ने?
हँ, सब ठीक छै, अहाँ सुनाउ की हाल-चाल?
कॉलेज जीवन पर चर्चा करय चाहै छी कियकि विद्यालयके जीवन आ वास्तविक दुनियाके बीच सबसँ महत्वपूर्ण चरण काॅलेज जीवन मानल जाइत छै एहि समयमे विद्यार्थी केवल किताब ज्ञान नहि बल्कि जीवनक बहुतो महत्वपूर्ण अनुभव सेहो प्राप्त करैत छथि
अहाँ बिलकुल सही कहली, कॉलेज जीवन एहन समय होइत छै जते व्यक्ति धीरे-धीरे बच्चासे जिम्मेदारी युवा बनबाक दिशामे आगे बढ़ैत छै
बिल्कुल काल्हिये हम सोचै छलहुँ जे विद्यालयमे अधिकांश निर्णय शिक्षक हॅं, अभिभावक लेल छथिन मुदा कॉलेजमे विद्यार्थीके सभ स्वयं लेब पड़ैत छै
बिल्कुल, एहि कारण कॉलेज जीवन व्यक्तिमे आत्मनिर्भरता जिम्मेदारी ओ आत्मविश्वास विकसित करैत छै
हमरा लगैत छै जे कॉलेज केवल डिग्री प्राप्त करबाक स्थान नहि बल्कि व्यक्तित्व निर्माणक एक महत्वपूर्ण मंच सेहो अछि
सही कहलिए एतय विद्यार्थी विभिन्न पृष्ठभूमिक लोकसे भेटत छथि, जाहिसे हुनकर सोच आ दृष्टिकोण व्याप- बनैत छै
काल्हि हम एक विद्यार्थीके अनुभव पढ़ै छलहुँ ओ कहैत छल जे कॉलेज पहुँचलाक बाद पहिल बेर हुनका अपन समय पढ़ाइ आ भविष्यक योजना स्वयं बनाबय पड़त
हँ ओ एहन अनुभव व्यक्ति के वास्तविक जीवन लेल तैयार करैत छी
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनक सभसँ पैघ विशेषता ई छै जे एतै दोस्ती बहुत गहरी बनैत छै
बिल्कुल कॉलेजक मित्र सब अक्सर जीवन भर संग रहैत छथि कियाकि ओ संघर्ष पढ़ाई सपना ओ अनुभव सब एक संघ साझा करै छथि
बिल्कुल सच कहु त कॉलेजक कैम्पसमे बित बितओल गेल समय बहुतो लोकक जीवनक सबसे यादगार समय मानल जाइत छै
हँ क्याकि एहि समय मे पढ़ाएक संग संग सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिता ओ विभिन्न गतिविधि से भाग लेबाक अवसर भेटैत छै
कल्हि हम सोचे छलहु जे कॉलेजमे केवल पाठ्यक्रमक ज्ञान पर्याप्त नहि बल्कि संचार क्षमता नेतृत्व क्षमता इमक संग काज करबाक कौशल सेहो विकसित होइत छै
बिल्कुल सही कह लीए बहुत बेर जीवन में सफलता केवल शैक्षणिक उपलब्ध से नहि बल्कि व्यावहारिक कौशल से सेहो निर्धारित होइत अछि
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवन विद्यार्थीक के अपन रुचि आ क्षमताक बचनावक अवसर दैत छै
बिल्कूल केओ शोध मे रुचि विकसित करैत छै केओ व्यवसाय मे कियो कला में औ कियो सामाजिक कार्यो म
कलहि हम एक प्रेरणादायक बात पढ़ीलउ कॉलेज केवल करियर निर्माणक स्थान नहि बलकि चरित्र निर्माणक स्थान सेहोय छै
ई बात बहुत गहरी छै एहि समय में बनल आदत सोच ओ मूल्य अक्सर पूरा जीवन संग रहैत छै
हमरा लगैत छै जे कॉलेज जीवनमे समय प्रबन्धन सिखनाइ बहुत जरूरी छै कियाकि स्वतंत्रता बढ़लासँ जिम्मेदारी सेहो बढ़ैत छै
बिल्कुल सही कह लियए जे विद्यार्थी समयक सही उपयोग करब सीखि ले छथि ओ पढ़ाई ओ व्यक्तिगत विकास दुनू क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करैत छथि
बिल्कुल बहुत रोचक चर्चा चलि रहल छै मुदाऽ अब कॉलेज जीवनक चुनौती करियर तैयारी प्रतियोगी तऽ प्रतियोगी वातावरण आ भविष्य योजना पर आरो विस्तार से चर्चा करबा बाकी छै
बिल्कुल कॉलेज जीवन अवसर ओ चुनौती दूनुक मिश्रण होइ छै ओ एहि समय मे लेल गेल निर्णय भविष्य पर गहरा प्रभाव छोड़ैत छै
हमरा विश्वास छै जे जे विद्यार्थी सही दृष्टिकोण अनुशासन आ मेहनतक स कॉलेज जीवन बितबइ तऽ ओ अपन भविष्य लेल मजबूत आधार तैयार क सकैत छै
बिलकुल कौलेज जीवन एक एहन यात्रा छै जाहिमे सिख संघर्ष मित्रता ओ आत्म विकास सब एक संग चलैत छै
बिलकुल तखन अगली बेर हम कॉलेज जीवन मे चुनौती रोजगार तैयारी प्रतियोगिता आ युवा सपना भविष्य पर आरो विस्तार स चर्चा करब
जी बिलकुल कौलेज जीवनक चर्चा करैत समय एहि बात के समझनाई बहुत जरुरी छै जे ई समय केवल आनन्द व स्वतन्त्रतित नहि बल्कि भविष्य्यक निव तैयार करबाक समय सेहो होइत अछि
हँ कालहि हम सोचै छलहुँ जे जखन विद्यार्थी पहिल बेर कॉलेज पहुँचैत छथिन तखन हुनकर मनमे बहुत उत्साह जिज्ञासा आ कतेको सपना एक सन मौजूद रहै छै
बिलकुल सही कहलियए बहुत विद्यथी अपना गाम शहर या परिवार से दूर आबि के नव वातावरण मे प्रवेश करैत छथि जाहि कारण जीवनकक नवा अनुभव प्राप्त होइ छै
बिलकुल हमरा लगैत छै जे प्रारम्भिक समय मे बहुत विद्यार्थी के नवा माहौल सामंजस्य स्थापित करबामे किछु कठिनाइ सेहो होइत छै
हँ मुदा धीरे धीरे ओ नवाबिक बनबैत छथि शिक्षक सबसँ परिचित होइत छथि ओ कलेजक वातावरणक हिस्सा बनि जाइत छथि
कहलि हम एक छात्रक अनुभव पढ़ैत छलहुँ ओ कहै छल जे कॉलेज मे अभी के पहिल बेर हुनका एहसास भेल जे दुनिआके विद्यालय सीमित वातावरण सेहोव छै
बिल्कुल कोॉलज विभिन्न विचार संस्कृति ओ सोचक संघ परिचित करबाक छै जाही से व्यक्तित्व दृष्टिकोन व्यापक बनत छै
सच कहु तो कॉलेज जीवन मे दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै कतेको मित्र कठिन समयमे परिवार जकाँ सहयोग करैत छथिन
सही बात परीक्षा परियोजना पदियो्तऽ
हेलो हेलो हमरा लगै छै जे कॉलज जीवनक एकटा महत्वपूर्ण पक्ष आत्मविश्वासक विकास सेहो छै हेलो
मंच पर बोलनाइ स्तुति देने समूहक नेतृत्व करनाय ओ विभिन्न गतिविधि मे भाग लेने आत्मविश्वास बढ़बैत छैय।
कायलही हम सोचैत छलहुँ जे बहुत विद्यार्थी कॉलेजमे अभी केओ अपन छिपल प्रतिभासभ खोज करैत छथि।
हँ केओ सङ्गीतमे रुचि विकसित करैत छियै केओ लेखनमे। केओ खेल कूद मे
तोहर आवाज नहिं आवतबा।
हेलो
हमरा लागै छैय जे कॉलेज जीवनक व्यक्तिक केओ असफलता से निपटनाइ सेहो सिखाबैत छैय।
सही कहलियै प्रत्येक प्रतियोगितामे सफलता नहि भेटैत छैय। मुदा असफलतासे सीखी के आगे बढ़नाइ एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल छैय।
कल्हि हम एक प्रेरणादायक कथन पढ़लहुँ कॉलेज तोहर भविष्य नहि बनाबैत छैय बल्कि तोरा भविष्य बनबाय लेल तैयार करैत छैय।
ई बात बहुत गहरी छैय अवसर सब कॉलेज दैत छैय। मुदा ओ अवसरक उपयोग विद्यार्थीके स्वयं करबाक होइत छैय।
सच कहूं त समय प्रबन्धन कॉलेज जीवनक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सब मे से एक लगै छैय।
बिलकुल मित्रता गतिविधि परिवार ओ व्यक्तगत लक्ष्य सबक बीच संन्तुलन बनाय रखनाइ आसान नहि होइत छैय।
हमरा लगैत छैय जे विद्यार्थीक एहि संतुलन के सीखी लैत छथि। ओ बादक जीवनमे सेहो सफल रहैत छथि।
हँ कियाकि जीवनक अधिकांश क्षेत्र में समय व प्राथमिकताक सही प्रबन्धन बहुत महत्वपूर्ण होइत छैय।
बहुत नीक चर्चा भए चलि रहल छैय। मुदा करियरके तैयारी रोजगारक प्रतिस्पर्धा उच्च शिक्षा आ कॉलेजक अन्तिम वर्षक चुनौती पर आरो विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छैय।
बिल्कुल कॉलेजक अंतिम वर्ष अक्सर उत्साह चिन्ता उम्मीद ओ भविष्य्यक योजना सब से भरल ज समय होइत छैय।
हमरा विश्वास छैय जे कॉलेज जीवनक अनुभव व्यक्ति के ओ केवल प्रेशवर रूप से नहि बल्कि मानसिक आ सामाजिक रूप सेहो परिपक्व बनाबैत छैय।
बिल्कुल सही कहलियै एहि कारण बहुत लोक जीवनक कतेको वर्ष बादो कॉलेज अ कॉलेजक दिन सबके अपन जीवनक सबसे महत्वपूर्ण या यादगार समयक रूपमे याद करै छथि।
बिलकुल आब हम कॉलेजके अंतिम वर्षके बारेमे चर्चा करै चाहैत छी। कियाकि ई समय अधिकांश विद्यार्थी लेल उतसाह आ चिन्ता दुनु मिशन होइत छैय।
जी बिलकुल। जखन कॉलज जीवन समाप्ति दिश बढ़ैत छै तखन विद्यार्थी सब धीरे-धीरे वास्तविक पेशेवर दुनियामे प्रवेश करबाक तैयारी शुरू करैत छथि
काल्हिए हम सोचैत छलहुँ जे पहिल वर्षमे जे विद्यार्थी बहुत उत्साहित आ अनजान रहैत छथि अन्तिम वर्ष धरि पहुँचैत-पहुँचैत बहुत परिपक्व भए जाइत छथि
बिल्कुल सही कहलियै अनुभव, संघर्ष, सफलता ओ असफलता सब व्यक्तिके धीरे-धीरे मजबूत बनबैत छै
हमरा लगैत छै जे अन्तिम वर्षमे करियरक चिन्ता बहुत बढ़ि जाइत छै। किएकि प्रत्येक विद्यार्थी अपन भविष्य सुरक्षित देखल जाइत छै
हँ, केओकि रोजगार खोजैत छै केओ उच्च शिक्षा लेल तैयारी करैत छियै ओ केओ अपन व्यवसाय शुरू करबाक सपना देखैत छै
सच कहु तऽ एहि समय तुलना करबाक प्रवृति सेहो बढ़ि जाइत छै विद्यार्थी अपन उपलब्धि देखि कतेको बेर स्वयं पर अनावश्यक दवाब महसूस करैत छथि
बिल्कुल मुदा प्रत्येक व्यक्तिक यात्रा अलग होइ छै सफलता लेल सभक समय ओ मार्ग समान नहि होइत छै
काल्हिए हम एक शिक्षकक विचार पढ़लहुँए ओ कहैत छलाह जे कॉलेजक छोड़ैत समय सबसे महत्वपूर्ण चीज अंक-पत्र नहि बल्कि सिखनाइ आ विकसित कयल गेल सौख होइत छै